किया
बढ़िआँ बढ़िआँ अपन बतैौ हँ हँ आबि रहल अछि आर की सब भऽ रहल छै बड़ नीक कहै छै बारिश तारिश बारिश भेलै अखने वरखा तरखा भेल
मौसम बहुत दियौ चाय पानि अहाँके एक आ कनि कनि
अयोठमा अएतौ भेल रहए साँझमे बढ़िए गेलय ने ठीके ओ नीके अछि नीक मौसम अछि
छलहुँ अहाँके खेल छलहुँ जे छै से हँ एकटा भौजी छै ने बुझलियै ओ बहुत दिन से जे छै से महिला सौंन्दर्य केन्द्र महिला सौन्दर्य केन्द्र नहि गेल छलखिन हेँ
हुँ औते
लऽ कऽ हमरा जाय पड़ल तऽ ओ हँ तऽ हुनका लऽ कऽ गेलियनि तऽ ओहिमे जे छै से रास्ता रा रस्ता मे जे छै से अहाँके पानि छलैया पानि छलैया रस्ता मे तऽ ओ जे छै से जहन पानि तक गेलखिन ने तकर बाद कहलखिन कि किओ आब जे छै से हमरा हमरा डर होइए आब जेकि एहिमे जँ एको बेर एम्हर एम्हर भेलहुँ तऽ नहि होैत गेल लेकिन हम कन अहाँ जे छै से धैर्य बना कऽ राखू आह धैर्य बना के राखु हमरा सङ्गे छिटयकैक लेल अहाँ टेंशन नहि लिए भले हमरा असगरेमे कतहु खसि तैस परैछी चोट लागि जाय या लेकिन अहाँ छी तऽ हमरा जे छै से हमरा ऊपर रिस्क अछि नहि यए ताहि दुआरे दू पहिया वाहनसँ गेल छलहुँ हँ दू पहिया वाहन से गेल छलहुँ हँ तऽ ओहिमे जे छै से ओतऽ गेलहुँ तऽ हुनका जे छै से ता केके बाद ओ अपन पुटी तुटी जे करेबाक छलनि ह करेलथि
हुँ हुँ हुँ नीक केेलयत सुन्दर बन गेलेथि बाहर निकलखिन तऽ अहाँ पहचानमे अहाँ अहाँ अहाँ पहचान लिअ कि नहि पहचान लिअ
ई भऽ जाइ छै कि बुझलियै ओहिना सुन्दर छथिन लेकिन ओ पुट्टी जे करा लै छथिन ने तऽ तीस सालके जे आदमी रहैत छै ओ पुटी अरे तीस साल के जे आदमी रहै छथिन ने पुट्टी करेलास से पहिने ओ पुट्टी करेलाके बाद पैंसठ सत्तरि साल के बनि जाइ छथिन लेकिन आब कहतनि तऽ कनि अथी भऽ जेतनि
तनि अथी भ जाय छै लोकके आइ काल्हि देखोंको भऽ गेलै ने देखहोंस लागैत रहै छै की कहु
हँ उएह बात छै तऽ तैहि ने तऽ ओ एहन बात नहि हेबाक चाही जे रियलिटी छै जे सच्चाई छै ओहि मे अहाँ कें पुट्टी करेला सँ की हैतेय दू दिल ला हम
हँ की करबै आइ काल्हि नहि आइ कोनो बात नहि नीक छै सबके अपन अपन इच्छा जकरा जेहन मोन तेहन करू कोनो दिक्कत नहि छै
ल
आयल छलाह आयल छलाह हँ से तऽ छलए बाढ़ि आयल छलए लेकिन मुदा एखन ठीक अछि
आ ओतय तऽ ओतय तऽ नहाइत सुनाइत हयब किए तऽ ओतय नहेलासँ सुनैत छियै कि जतेक पाप रहै छै सब कटित भऽ जाइ छै
हँ हँ हँ गेल तऽ रह अहूँ आउ कहियो ओहिमे तृप्त भऽ जाय अहुँ नहा कं कहियौ तृप्त पाप ताप केने हयब तऽ धुल जायब हम तऽ भाय पाप केने हम केने रहूँ तऽ हम तऽ भाय हम तऽ एहन नहि करे छियौ ने
नहि तऽ हमरा सभके अहाँके गाम जकाँ जे लग मे रहिते त्रिवेणी सगम तऽ हमसभ तऽ सभ दिन जााकऽ
तऽ हम ने हँ तऽ हमसब कथी हमसब तऽ भोराारी मे गेलहुं एक डुमकी लगा के आबि गेलहुं तीन डुमकी लगेलहुं
मतलब एक डुबकी लगेलियै पहिल दिन आ दोसर दिन तीन डुबकी लगेलियै मलब चार टा पाप अहाँके खतम भेल
धीरे धीरे हम सब बढ़ेने जाय छी देखे छियै जे कते डुमकी लगा सके छी तेना तेना क कऽ सबगोटा अपन गेल नहेलक मेला मेला लागै छै ओतऽ मेला गेलहु तेरपात खरीदलं मेठुमा बड नीक
लगे छै कथी मे मेला लगे छीै सब दिन क अदिना कोनो एहन स्पेशल दिन छै ओकर
हँ हँ कोनो विशेष दिन मे लागै छै पूर्णिमा मे लागै छै हँ पूर्णिमा मे लागल
तऽ सुनै छै यातायात जे
पूर्णिमा में लागल हँ हँ हँ बन्द रहे छै की कहबै बड्ड
मेन रोड रहै छै आ तखन ओका जे छै अहाँ बारह घण्टा तक बंन्द रहै छै ओहिमे पूरा कहाँ त बहुत मेला बहुत पैघ मेला लगै छै
हँ से तऽ बड्ड पैघ मेला लागै छै कतऽ कत से लोक सब आबे छथिन घुम छै छथिन सबगोटा त्रिपात खरीद लऽ जाइ छथिन बहुत तेरपात लऽ जाय छथिन सबगोटा गाम घर शहर जिनका जतऽ लऽ जयबा करै छ जाइ छथिन लऽ कऽ बड टेस्टी रहै छै सब कहै छै जे बहुत सुन्दर स्वाद अछि तेर पात पड़बे करै छै अलगे छै तेर पात तऽ देबे करबै गाम घरमे बुझिते छियै गाम घर मे कथी शहर के सब गोटा लऽ जाइ छथिन
रंग बिरंग आ बाहर मे जे तरपत असी रुपय किलो बिकेया बाहर मे ज के दू सए तीन सए रुप
बा नहि शहर सभमे तऽ देखैत छियै कतहु आरके पातके सुखा कऽ ओकरा तऽ
लीची पातके सेहो अहाँके अथी डुप्लीकेट कहल जाइत छै तरिपातके
नहि ओहिमे नहि ओहिमे कोनो अथी नहि ओमे सुगन्ध रहत त नहि किछो रहत
आ लौंग के पात से ओतौ जे पिपरो घाट जे जेबै मेला मे तऽ ओहोमे जे छै से चिन्ह कऽ लेबऽ पड़त नहि तऽ लौंगो के पात दऽ दै छै ओहिमे
हँ हँ छथिन हमर ने हमर चाचा सभ छथिन हमर कक्का सभ छथिन हुनका सभके लऽ कऽ जाइ छियन दै छथिन ओसभ चिन्है छथिन तऽ ओ सभ जाइ छथिन बड़का बड़का आदमी सबके लऽ क
ताजा बड भीड़‌ रहे छै
नहि से हम से हम की कहु हमे कमे टा के छलियै तहने से दौड़ दौड़ के जाइ छलियै तऽ नहि हराइ छियै एक एक जगह
आदत भऽ गेल आदत भऽ गेल हैत ने जाय अबैके आ एक किलो एक किलो एक किलोमीटर एक किलोमीटर मे तऽ अहाँके कहाँ जे ओत भीड़ अहाँ कहि रहल छीे ओते मे त अहाँ ठाढ़ भए जेयबै तऽ अपने पहुँच जेबै ठेल कऽ
हम कहलं तऽ कै बेर जाय छीयै आ दिन भरि मे मे हमरा सबके घरे लग छै ने हमरा सबके कोनो ने दूर हमरा सब लए तऽ भेल गेलों एलहुं गेलों एलहुं जे एलथि हुनका लऽ के गेलहुं घुमाबे ले तऽ हिनका सबके हमरा सबके कोनो दिक्कत हँ आयब अहूँ सब आयब कहलम तऽ अहाँ सब तऽ अबिते ने छियै एबे तहन ने हम तऽ
हमरा सबके असल बात छै हमारा सबके आहा के जे छै नब्बे बेरानमे किलोमीटर दूर पड़ जाए छे न की करबै ओहिमे कनि अहाँके सोचऽ पड़ै छै
नहि के एते सोचला से थोड़े ने होइ छै आबऽ बला के आबय वला के एतै सोचि कऽ एतै कतहु तहन तऽ भऽ गेलै सोचिते रहि जेबै तहन से नहि, से अहाँ कहि दियौ करू, ताहि दिन हम नहि जायब कतहु। कोनो दिक्कत नहि छै। कोनो अहाँ आउ, एकदमसँ अहाँकेँ तेजपत्ता खरीदा देब, तेजपत्ता। खरीद कऽ लऽ जे, अपन घरमे बनायब।
आ सभ माँ माओ सभ खुशी भऽ जेतै, चलू कमसँ कम एकटा काज तऽ बेटा नीक।
एटा काज नहाओलेब। पाप ताप धुलि जायत, तीन डुबकी ओहि लगा लेब ने।
नहा लऽ जाइ छी तऽ एगारह डुबकीसँ कम नहि मनि छै, किएक तऽ अपनापके मतलब अ तेक से नहि, हमरा अपना आपके एतेक डर रहैए। नहि तऽ एतेक मोनमे डर रहैए जे कतेक पापक नहायब।
नहि, हँ, नहि नहि, बड़ ने बड़ काज करै छै। से तऽ बड़ नीक काज करै छी, ई तऽ एहि लेल अति उत्तम, ई तऽ एहन काज।
इएहसँ हम अहाँके पोखरिमे डुबलहुँ तऽ इहाँ हमरा प्रति के जे छै से। जे सभके विशेष ध्यान रहल तऽ। तऽ बेसी जे छै से ध्यान रहलै तऽ, एखन पहिने हम जे छै से एक एक घण्टा पहिने एक एक। एक घंटा पोखरिमे हेलि लेल छलहुँ, हँ। लेकिन आब जे छै से पोखरिमे घुसै छी आ सभ जे छै से हमरा अहाँके हमरे पर नजरि रखने रहैत छै। कि नहि नहि, जल्दी ऊपर हो, ऊपर हो, जल्दी ऊपर हो।
नहि, ऊपर भऽ जाइ छै, नीक बात छै, अहाँकेँ नहि एहन काज करऽ करू। अपना आपके ध्यान दियौ।
अरे से नहि, कमला कात, कमला कातमे घर छै तऽ हेलनाइ अयबाक चाही ने से।
हेलनाइ अयबाक छैही, से तऽ बड़ नीक। काज करै छी, हेलनाइ आबैए, ई बहुत नीक बात अछि। लेकिन नहि, ज्यादा नहि, अथी करू। कनिक बाइ कन बाइ कऽ नहाउ, दिनक दोष ने होइ छै। से नहि, से नहि होइ छै, से कनि ध्यान राखऽ पड़ै छै।
ओकर आब की कऽ सकैत छी, हँ, आइ तऽ सुनलहुँ अहाँके घरके। बगल मे अहाँके घर के बगल मे कहाँ दन प्रसिद्ध मंन्दिर अछि एकटा ओतय जे छै, से अहाँके दुर्गा पूजामे दसो दिन भग दस दिन भगताजी जे छै से अहाँके भगता बाबा भाव खेलाइत छै। साक्षात् भगवती हुनका देह पर अबैत छथिन।
साक्षात् भगवती अबैत छथिन ओतऽ, अहुँ सभ आउ, कहियो घूमू।
एहन छथिन जे जे केओ आइ तक जे किछु कहलखिन, ओकर जे छै से अहाँकेँ झोली। खाली नहि गेले ह सभ
नहि, हँ हँ, से तऽ अहाँके मोनमे होयत, माँ काली जरूर। हँ, एकदम बिना भनेने, ओ तऽ अहाँके विशेष कृपा छै हुनकर। की कहू, ई तऽ गाम गाममे प्रचलित छै, बड़ हँ।
मन्दिर लग जे छै प्रसाद, ओतुका माटिक कहल जाइ छै, तऽ ओ प्रसाद जे छै ग्रहण। करै छीयै एकदम सुन्दर
हँ हँ हँ, बड़ नीक काज, सदघारा भेल गाम हमर सदघारा। अहाँके पता अछि ने
मिथिलांचल अरे मि मिथिलांचलमे जे छै से गाम सभके नाम जे छै से कनि विशेष रहैत छै। देखियौ, सतघरा भऽ गेल, भटगा भऽ गेल, सुगुना भऽ गेल, चपाही भऽ गेल। तरौनी भऽ गेल, अन्धरा ठाढ़ी भऽ गेल, ई सभ जे छै से पचटन भऽ गेल, गनौली भऽ गेल। ई सभ जे छै, से अहाँकेँ सभ जगह नहि भेटत ई मिथिलांचलमे भेटत।
मिथिलांचल मे भेटल ओतयक तऽ बाते अलग छै, बुझिते छियै मिथिलाकेँ। के की बाते, लोक आबैए अपन हमरा हमर दाम में तऽ प्रसिद्धे छथिन दुर्गा जी लोक आबे छै कतौ कतौ ओतसँ दूर दूर से सब आबै छथिन भक्त बाबासँ अपन अपन बताबैत रहै छनि सभगोटा दुःख हँ बहुत जे आबै छथिन से अपन देखाबै छथिन हुनकर सभटा मोनक इच्छा पूरा होइ छै
हमरो हमरो जे छै से एगो भगता बाबा से देखेबाक बीच मे जे छै से अहा के गाड़ी से बेसी खसलक ने च चारिम दिन सेहो जे छै से हमरा ई होइया ने हमरा ई होइया जे कि हम जे छै से ककरो सामनेसँ नहि आघात पहुँचबै छी हमरे आबि कऽ ठोकर मारि दैए तऽ ओहिसँ जे छै से अपना कष्ट पहुँचैए आ फेर चारि दिन पहिनेे सेहो अहाँके चारि दिन पहिने सेहो एक आदमी ठोकि देलक तऽ ठेहुन तेहुन पूरा फूटि गेल अछि
नहि से नीकसँ चलाउ ध्यान दियौ बढ़िआं से चलाउ दीद कनि स्थिरे थिरे चला
हमर भौजी छथि ओतेके तऽ ओ कहलथि हे कि अहाँके कोनो दोष अछि मतलब कोनो तरहक ताहि दुआरे अहाँ जे छै से देखा लियअ एकबेर एना जे छै से बराबर छओ महीनाके अन्दर चारि बेर भऽ गेल हए तऽ ओहि दुआरे नीकसँ जल्दी देखा लियौ
एहिबेर अहाँ जरूर आयब जरूर आउ एहि बेेर हम अहाँके देखा देब ठीक छै ओ जे ओ हुनका से हा नीक से आशीर्वाद दिया देब झड़बा देब बढ़ियां से तऽ हुनकर बात कहियो खाली नहि जाइ छनि
नहि नहि से तऽ हम एकटा दूटा चीज जे छै से देखने छीयै अपना साक्षात आँखि के आगू मे
हँ हँ साक्षात बहुत लोग छथिन जे बहुत एते विश्वास क के आबैत
आ दूर दूर से अहाँके सए सए डेढ़ डेढ़ दू दू सए किलोमीटरसँ आदमी सब चलिकऽ अबै छथिन जै जै प्रसिद्ध छथिन तें आ भगवती सबके सुनै छथिन से छै
हँ एकदम के नहि आबै छथि सभगोटा आबै छैथ अपन अपन जिनका दुःख रोग जे भी छैन सब अपन देखाबै छथिन
नहि बहुत नीक बात छै खुशीके एहन एहन अथी स्थानपर जाइओमे नीक लगै छै
बड बहुत बहुत आनन्द बहुत आनन्द बहुत आनन्द जे एबै तऽ अहाँके मोन एकदम
दुर्गा पूजामे एक बेर हम गेल छलहुँ ओत जे छै से अहाँके एक मंदिर तऽ छै कनि स्पेस कनि आगू मे कम भऽ जाइ छै जगह लेकिन जगह कम भए जाइ छै लेकिन जते प्रसिद्ध छथिन भगवती ओते मे जे छै होता अहाँके चारि दिन षष्ठी सप्तमी अष्टम अठमी आ नवमी ईश चारि दिन जे छै से हमरा बुझाय यै दू हजार से ऊपर आदमी
बहुत भीड़ बहुत भीड़ रहै छै आरती में खूब लोग जुटल कत कत से कोन कोन गांव से लोक न एलथि सब गोटा एलथ‌ अपन अपन जिनका जे रोग रहल ह से अपन देखेलथ कते के रहै छनि भूत प्रेत बहुत ज के अपन डायन ई ओ जे भी रहल सबटा अपन जे भी रहल जिनका जे दिक्कत छनि सबटा झड़ सब अपना सब के एकदम अथि क दय छथिन मुक्त कदय छथिन
आ ये तऽ खेनाइ पिनाइ खेनाइ पिनाइ कीसभ भेलैए से कहू
खेनाइ आइ भेल छलए अहाँके दालि भात तऽ तरकारी परोड़ आलू के तरकारी खेने रहू
ह हमरा ओतय भेल छलै अहाँके भौजी बनेने छलथि हमर भात दालि आ ए हमर भोजी हमर भोजी छै से अहाँके बनबै छथिन बहुत सुन्दर तऽ अहाँके बनेने छथि कही त छी भात दालि आलू कोभि आ परोड़ के तरकारी तेकर बाद आहाँ के आलु कुमरौरि के‌ तरकारी तरकारी आ बिड़िया बिड़िया के सेहो तरकारी बनेने छलथि हे
हँ बड चीज बनेने छलथि हेँ बहुत तेज तेज छथि अहाँ अहाँके भउजी बड़ा अथी छथि बनबे मे खूब च